हँ अहाँके की हाल छियै
हाल चाल तऽ सभ ठीके छै अहाँ अपन सुनाओल जाउ अहाँके की समाचार छै
हमरो नीक छै आओर बताब की करै छ
अभी तऽ कछो नहि करै छै अभी तऽ हम अहाँ से बात करै छै अहाँ यहाँ ते इतना ने ठण्डा पड़ै छै इतना ने ठण्डा पड़ै छै कि घर मे से भी नहि निकल पावली अहाँ क यहाँ पे गर्मी पड़ै ला कि ठण्डा
हमरा यहाँ भी बहुत ठण्डा पड़ै छै अभी हमराजाइ मे बैठल छियै अहाँ से बात करै छै
अभी अहाँ कही कहाँ बारी अभी तऽ हम शिमला मे बारी तऽ वहाँ तऽ इतना ने बरफ पड़ेला कि खेले के मन रहल ह तऽ बरफ के जरे खेल लेली हल्का फुल्का अना तऽ दीन हो कहलमे
गामी शहरमे छी आओर अहाँके की प्लान छै
अभी तऽ हमर कछो प्लान नहि छै अहाँके ठण्डा मे कथी कथिी खाायमे नीक लागेला
हमरा तऽ ठण्डामे गरम गरम खानासभ खाायमे नीक लागैत छै अहाँके की अच्छा लागै छै
अभी तऽ ह कहहिली कि अभी हम शिमला में छै तऽ वहाँ पे ते खाना उना बनावे के न पड़ेले जब खााय के मन होके ले तब होटल से जा के गरम गरम चीज खा लेबल
हँ तऽ लेकिन जादा बाहर के चीज न खायके रहै छैिय ओसँ तबियत पे असर पड़ै छै
ई तऽ अहाँ बिलकुल सही कहली लेकिन जब हम अपन गाँंव में रहेली तऽ वहाँ हम बाहर के चीज नहि ख ली लेकिन अभी हम कहैली कि अभी हम शिमला मे बड़ी त शिमला मे तऽ वहाँ खाना बनायब ने तऽ इहे ला से खा लेबी
हँ आओर अहाँ खुद खाना बना लेबै छी
हँ हम तऽ खुदे खाना बना लेबली लेकिन सारा खाना हमरा न आब ले बनाबे कुछ कुछ खाना जैस किि चावल दाल सब्जी ई सब हम बना लेबे छी जब हम शिमला मे गेली तऽ हम सोचली फ पूछलू अहाँ भी हमरा जर चलब कि नहि लेकिन हम सोचली हम सोचली कि अहाँ कही काम मे व्यस्त हो तऽ इहे लए हम अहाँ कोन नहि आ कल
ओ तब तऽ अहाँके विचार नीक छै ह
छै
आओर अहाँ खानामे पनीरके सब्जी बना लेबै छी
न हम तऽ कहेली कि पनीर के सब्जी हमरा न आबे ल बनाब
आओर अहाँ आओर अथि आमके अथि ठीक लागै छै रस
हँ आमके तऽ जूस हम कहयली कि हमरा अच्छा लागैए आओरो अहाँके ठण्डामे कथी कथथि खानामे नीक लागैए
हमरा तऽ गरम गरम खाना नीक लागैत छै जैस कि पनीरके सब्जी ईसभ अहाँ पनीरके सब्जी बना लेबै छियै खुदे
न हमरा पनीर के सब्जी न आबे ल बनाबे लेकिन अहाँके पनीर के सब्जी आबे ल बनाबे
हँ हम तऽ खुदे पनीरके सब्जी बना लेबै छी
क बतायम कि अहाँ पनीर के सब्जी कैसे बनावली
हम तऽ रेसिपी बता देम लेकिन अभी मन नहि बा बताबयके आओर अहाँके कैसन हालचाल छै
हाल चाल सब कहली कि हाल चाल सब ठीके छै लेकिन बड़ा ठं्डा बा घर मे से निकले के न मन करे ला दिन भर बिछौने पे पड़े रहली
आओर अहाँके घरमे सब ठीक छै
हँ घर परिवार मे तऽ सब ठीके छै आओर सब अहाँ अप अपन बताओल जाउ अहाँ के समाचार ई सब कैसन छै
क्या
अहाँके हमर आवाज नहि अबैत छैका
आबै छैिय ठीकसँ लेकिन हम तऽया काममे बिजी रहै छी तऽ हम नहि सुन लै छी
ओ ओ
फिर से बोलू ने की बोलै छै
हम कहै छै कि हम कहे छै कि यहाँ पे एतना ने ठं्डा पड़ेला इतना ने ठंडा पड़ेला कि दिन भर घरे मे बिछौने पे पड़ रहली सोचली कि शिमला मे जााक घूम लू ठंडा जगह के मजा लू लेकिन यहाँ पे त बड़ा ठण्डा बा हो सके तऽ हम दू से तीन दिन मे यहाँ से घरे गाव में फेर वापस आ जाय
अहाँके विचार नीक छै ओर अहाँके ठण्ढीमे बाहर निकलैमे कैसन लगैत छै ह
हम जी कहेली कि गर्मी के दिन से अच्छा ठंडे दिन हो केेला कम से कम ओमे हम बाहर उहर निकल सकेली जब गाँंव मे रहेली हम तब बाहर उहर घूमेेली ठंडे के दिन मे मौसम बड़ा नीक रहल लागे ला लेकिन गर्मी के दिन मे कहेली तऽ गर्मी के दिन मे इतना ने धूप रह ला इतना ने धूप रहेला कि घर मे से बाहरो निकलली तऽ लागे ला कि झोकड़ दे
अहाँके विचार नीक छै ठण्डामे भी बाहर निकलैमे अथी होइ छै आओर अहाँ हमरा एने कब घूमय अबै छै
थी आ
ह
ठीक बात तऽ हम हम जे कहली तऽ अहाँके घरे हम जब हम गर्मी के छुट्टी पड़ी तऽ हम अहाँके घरे जरूर घूमे आयब अहाँ कछो सोचले छी कही घूमे जायके बाद किना
हम तऽ अके बार गर्मीके छुट्टी मिलल छै तऽ ओहिमे हम गेल रहली घूमेय शिमला तऽ अमकी बार हम सोचली हे ई अमकी बार गर्मीके छुट्टी मिली तऽ हम अमकी बार गाँव घूम आबै छ
ई तऽ भेल अहाँ बिलकुल सही कही छै अहाँ अपन गाँव हमरो के ले चलब हमूँ अहााँके साथे सफर कर लेती त गाँंव मे
ह
न पनीर के सब्जी कहेली तऽ हमरा बनाबय नहि आबया लेकिन हम यूट्यूब पररसँ देख कऽ जरूर सीखम कि पनीरके सब्जी कैसन लागेा हम तऽ सोचले रहली से जाय बड़ी अहाँ से फोन कर के पूछम कि अहाँ के पनीर के सब्जी बनावे आबैत होई तऽ अहाँ हमरा रेसिपी बतायम तऽ आज रात के उहे खाना बनती अहाँ के आबे ल पनीर के सब्जी बनावे
हँ हमरा तऽ पनीरके सब्जी बनाबय अबै छै आओर अथिी ठण्ढीके अथी ठण्ढीके शॉपिंग की लेने छी
अभी तऽ ठण्डी के शॉपिंग ना कर ले छै कहली न कि शिमला में इतना ने ठंडा पड़े बा कि हम दिन भर घरे मे रहली जब भूख लागेेला तब होटल मे जा के खा लेबल पिज्जा क क ठं्डे के दिन मे तऽ गर्मीे गर्मीए चीज खााय मे ने नीक लागेला
हँ हँ ई बात तऽ तोर सही करै छी आओर अहाँके ठण्ढीमे की अच्छा लगै छै खायमे
ठण्डामे तऽ हमरा आइसक्रीम खायमे बड़ा नीक लग छै
आओर अहाँके पढ़ाइ कैसन चलै छै
पढ़ाइ इसभ तऽ ठीके चलै छै अभी तऽ हम हहाँ घूमे आयल बड़षिमला तऽ यहाँ भी हम ताहिको नहि पढ़ाइ करै छै लेकिन जब हहाँसँ हम वापस जायब गाँवमे तऽ वहाँ फेरोसँ हम अपन पढ़ाइ स्टार्ट कऽ देब आओरो अहाँके ठं्डाके दिन नीक लागलए कि गर्मीके दिन
हमरा आ त गर्मी के दिन नीक लागै छै काहेकि गर्मी के दिन मे बहुत फल फ्रूट फड़ै छै जैसे कि आम लीची फड़ै छै तऽ हमरा इहे लए गर्मीके दिन अच्छा लगै छै अहाँ
ी लेकिन फल फूलसँ मतलब नहि खेलहुँ अगर हम गर्मीके दिनमे थोड़ा सा अच्छे से रहब तऽ गर्मी के दिन नीक लागे छै लेकिन गर्मी में ते एतना धूप रह ला एतना धूप क घर से बाहरो न निकलल जाला ऊपर से एगो लेट बा तऽ मिनटे मिनटे कटे रहला गर्मी के मारे तऽ हालत खराब बा ऊपर से इतना ने काम रहे ला घर में इतना ने काम रहेला कि कामो मे बिजी रह ली इहे लए हमरा गर्मी के दिन तैको न नीक लागे छै लेकिन उहे ठं्डा के दिन मे अहाँके जहाँ मन त अहाँ घूम सकेले काहि मौसम एकदम ठं्डा ठंडा रहे ला धूप तऽ रहे ल ने आराम से जहाँ मन तहा अहाँ घूम सकली
आओर अहाँके घरमे सभ ठीक छै
हँ सब ठीक छै सब बढ़िआबा आउर अहाँ से बात करके हमरा बारा नीक लागै छै
हँ आओर अहाँ कॉल काहे ने करै छियै हमरा
कहली ने हम कि घर के काम से फुर्सते न मिल ल इतना न काम रहेला अच्छा ठीक छै फेर कल ह बात होई अहाँ से बात करके बारा न लागल